हेलो
हँ हँ हँ गोर लागै छी। अच्छाै ओ कथी करै छियै
किछो नय बैसल छियै
आओर चाय नश्ता भऽ गेल
हँ चाय नास्ता हो गेलै अहाँके नास्ता चाय भो गेल
हँ हँ भऽ गेलै
हँ आओर कहियौ
बढ़िए छै आओर अहाँकेँ अहाँ आय इसकुल इसकुल नय गेलियै अच्छऽ आओर आय आओर आर केतऽ घुमय लऽ जेबै
तऽ हम कतहु नय जेबै अहाँ कतऽ जेबै
हमहुँ कतो नय जबै हमहुँ कतो नय
आहूँ कतो नय जबै
नय आओर काइल जेबै कि नय मतलब आइ जेबै कि नय ओ सगर जी महाराजक केँ ओतऽ एपठाम
जगन्नाथ या
हँ हँ हँ हँ
देखै छियै आइ जेबै सायद ओतऽ
अच्छऽ आओर कहियो नहा धो लेलियै
नैह एखन तऽ बरसो नय केलियै अखन उठलिये ये तऽ आब जेबे बरस तरस करै लऽ
ओहो एखन उठलिये यऽ
हुँ आठ बजे
अच्छऽ
हुँ
आओर अहाँकेँ पपा चैल गेलखिन
हँ पपा गेलै
अच्छऽ मम्मीयो
मम्मी तऽ हैया छै घर पर
अच्छऽ
हुँ
आओर कहू घर मे सब्जी की सब बनल
घर मे एखन से रोटी सब्जी सब बनले यऽ एखन
ओ एखन अहाँ इलेवंथ मे छियै नऽ
हे
एखन अहाँ इलेवेन्थ मे छियै नऽ
हँ एखन हम इलेवेन्थ मे छियै
कॉमर्स लेने छियै नऽ
हँ कॉमर्स लेने छी
अच्छा आओर पढ़ाई-लिखाई होइ य कि नाय
हँ अहाँ कोन मे घियै
हम एखन सिक्सथ मे गेल छियै
आ कथि लेने छियै सब्जेक्ट
सब्जेक्ट अहिमे नय होइ छै ओहिमे तऽ हिन्दी इंगलिस वेहै सब होइ छै या और इएहसभ और कथी कम्प्यूटर इएहसभ होइ छै और किछु नै
हँ
हं-हम्म
अच्छा
हं ह हम अहाँके घर आबै वला छी हँ-हँ-हँ-हँ हँ-हँ दस-पन्द्रह मिनट के बाद एबै
हँ तऽ ओम्हर से कनि हटियौ न आवाज बहुत अच्छा नै आबैया कनी आगा अबियौ
अच्छा ओ
और बताउ इंस्टाग्राम चलबै छी कि नहि
अहाँ चलबै छियै ने
ओहो इंस्टा-फेसबुक चलबऽ लगलियै
बड्डे के हम चलबे करै छी हम तऽ चलेबे करै छियै
नय पहिले बन्द कऽ देने रहियै ने कहै छेलियै बन्द कऽ देलियै
हँ फेर चलाबअ ल यौ अहाँ हमरा साइकल सिखा देबाय
साइकल चलबअ नय आबैया से
नय छोटके टा आबै छै बड़को सिखबाक छै
त जहन बड़का आबैया तहन छोटका होइया तऽ बड़का कोनो भारी बात थोड़े छै
अरे साइ नै पैडिलो तक पैर पहुंचे छै बस साइकल के समहैर नय पाबै छी
सम्हारि किया नय पाबै छियै
ओ कनिक हाथ कप-कपा जाइ छै
अच्छा किया अथि हाथ-ताथ टेढ़ हीया की
नय -नय कनि-कनि क कप-पका जाइ छै
आँय
कनि कबका हाल होछै
ओ और खेनाइ-तेनाई भऽ गेलै
नय एखन बनलैयाए हम एखन नहेबै फेर खेबय
कथी सब बनलै
आलू गोभी के सब्जी और रोटी
आच्छा आ आ रोटीके तोड़ि कऽ बहुत अच्छा बनबै छै य कहै छलै कियौ।
आ। हमरा त चााय बनावोल आबैय छै भातो बनावोल आबैय छै। दलों
अच्छा और। आँहा के पप्पा कतअ गेलैथ
पप्पा आया काज पर गेल
आ मम्मी
मम्मी य
ओहो
अँ अहु आ ऐब हमरा आओर दौर घर तर नय आबै छियै हमरा सभके हँ बिसर तिसर। तऽ नय ने गेलियै।
नय केना बिसर एनाहिते बिसरि जेबैय।
कतऽ मनद बला अ बोरेबग गेल।
पाँच छओ मिनट भेलैए एखन छओ मिनट आओर।
वापरे आओर कहू। हुँ हम अहाँके घर आयब ने तऽ हमरा अहाँ छतपर घुमा देब किएकि हम छतपर। अहाँके घरके नय देखने छी। हुँ आगमे गर तऽ राखी मौगी ये न
हँ राखी भाभी।
हँ हमरा ट्यूशन पढ़वै छै।
ओ तऽ ओतऽ एखन आयल नय छै एतऽ नय छै आयत तऽ बात करा देब।
हुँ हुँ लेकिन करा देब ठीक। नय नय अखन नय बोलै छै मम्मी कहैत छै जे कतहु जेबाक छै राखी। मतलब स के घराढ़। ठीक छै पुछि लै छी। हुँ हुँ
ओ हो
आओर तऽ बढ़ियाँ छै। यै आब कथी बजियै सबटा बात तऽ कहि देलि।
आओरो किछो बतबियौ अपने दोस्त सब के बारेमे।
हँ आय विद्या के वड्डे छै बुझलियै लगेने छै हम देखलौं।
विद्या के।
हँ।
ओकर बड्डे छै।
हँ नहि छ त आ तथोड़ लग।
अच्छा अहाँ जीमेसी के चिन्हैत छियै आइ।
हँ चिन्हैय छियै कल ओकरोसँ खूब बात केने छी।
कए मिनट।
मतलब बारह दस मिनट मतलब। हर दस मिनट बात करै छलियै कि। कोनो एप ए लॉंच केनेछै। जै पर बात करबैय तऽ पैसा बढ़ैय छैय वैह
ओ
हू हम तऽ। गोप मे जुड़ गेल छै दिन राति तिरपन बावन माईसेज रहय छैय अहूँके आबैते हैत। नहि नहि वहाट्सप मे किछो करू। छैय माया का मिथिला
सबस वाटसबमे अगर हम दिन भरि अगर नै देखियौ
सबसँ जादा ओरियाल काज काज अछि टाइमे नै बचैये तैयमे लोक हु हु
बहुते खुब मैसेज अबैय छैय।
किए कि इसब बड्ड चैट सब करय छैय जैय छी कनिये
हँ तऽ ओहो करैत छथिन हमरा याद यै
हु अहु केयने छलियनि हम देखने छलिए
हम तऽ कनिकबे करैय छियैय ज्यादा नै करैय छियैय आब
हँ एके बार केने छैय
हँ
अहाँके मम्मी पुकारैये
नगड़ी हँ
हु
पागल छै ई
आओर कतहु कोचिंग वोचिंग जाइ छी कि नै
नै अखन कोचिंग नै जाइ छिए
हू आहाँ तऽ घरे पेर पढ़ैय वला बच्चा छी।
हु
कते भेलैैय अहा तऽ चितौरो गढ़ गेल छियै नऽ
हाय
आहाँ चितौरो गढ़ गेल छियै नऽ
चित्तौड़ किला हँ
हं अंकित मिश्राके फोनमे फोटो देखने छलिए।
ह हम तऽ घोरो पर बैस कऽ फोटो घिचेने छियैय
हँ तु ऊट पर
हँ प्रूफके साथ बता सकैय छी
अहाँ लग ह तऽ हमहु ओतैय ऊट पर बैसल छीयै
हँ हमरे साथ
हँ
आओर तु मतलब काँवड़िया यात्रामे घुमै लए जेबै कि नहि भोलेनाथके मन्दिर नहि हरनी महदेव अगस्तमे
हय नि मं हाथ देबे तऽ देखै जेबै
क अहाँ इम्हर अबियौ ने बहुते जाद पछासँ आवाज आबि रहल छै
तऽ हम कथी करबै आर जे से चुप थोरे करैबे
हे लेकिन बड्ड बजय छैय
आबि गेलै सामने एतेक खेलाय छैय साइकिल लग
एतेक बजैय छैय एतैय बजैय छय बाप रौ बाप
हु
आओ एखन कतेक रुपया जमा भेल
हू ठिक कऽ क देखियौ अहाँ अहीं देखियौ हमरा की पता
कते रुपैआ जमा भेल
अरे हम कथी ओवला सिस्टम कने छी कि पॉवर ऑफ के बटन दबैबे कऽ केह देते अहीं देखू आहे दुआरे तऽ कहै छी
मतलब कते रुपआ जमा भेल से कहि रहल छी ओ नहि देख ले रहल छी अहिना पूछे छी
हमरा की पता
ओ आओर नीतू मौसी सऽ बात भेल
नहि नहि ओकरो सबसँ एखन बात नहि भेलैए किएकि परसुए हमर मोबाइल ठीक करेलिय यऽ
परसू एक किया खराब छलै
हँ बैटरी बैट्ररी पुरान भऽ गेल छलै हमर मन खराब भऽ गेल छलै
पीछा में के बड्ड बजै छै तोहन सब बट बटर फटर फटर फटर फटर फटर
आरो ऊपर एकटा टीना मम्मी छै बड ब
खूब बजै छै लेकिन लेकिन खूब बजे तीस सेकेंड बाद अपने कॉल कट भऽ जायत
के
तीस सेकेंड बाद अपने कॉल कट भऽ जायत बीस सेकेंड बाद बीस सेकेंड बाद हिन्दीए मे बज हिन्दी मे नहि बजेबै
ठिक छै ओ आओर खनाय आओर खेनाइ ओनाइ सुबह बजे बजे तक
हँ खा लेलियै ठीक छै आब तऽ फोन कटे वला य
हँ तऽ ठीक छै हँ हँ सुनलहुँ